हेलो नमस्कार नमस्कार सब कुशल मंगल छै ने
हँ सब कुशल मंगल छै अहाँ बताउ सब ठीक छै ने
हँ हमू ठीक छी बहुत दिन बाद अहाँ सँ गप भए रहल। आइ बजारसे घुरे समय। एकटा विषय मनमे सोचलू अहाँसँ चर्चा करी।
जरूर कोन विषय पर गप करय चाहैत छी।
काल्हि हम घरक सामान किनय गेल छलहुँ। देखलु जे लगभग। हर चीजक दाम पहिनेसँ बेसी भेल जाए छै। एहि कारण बढ़ैत महँगाइके विषयमे मनमे आय।
हँ, ई बात तऽ हमहुँ महसूस करैत छी। किछु वर्ष पहिने जतेक पैसामे घरक बहुत सामान आबि जाइत छल। अब ओतबामे आधा सामानो नही आबैत छि।
बिल्कूल विशेष कई दाल तेल तरकारी। आ दोसर आवश्यक बस्तुर दाम। लगातार बढ़ी दिखाई दै छी। सामन्य परिवार लेल बजट बनाइ। कठिन भए रहल छै।
सही क़हलिये। मध्यम आयवला परिवारसँ एक प्रभाव पड़ैत अछि। ओ सभ। आय ओ खर्चक बीच सन्तुलन बनबयमे संघष करैत छथि।
हमरो लगै छै, जे महंगाईके कारण। लोककऽ बचत क्षमता सेहो कम भेल जाइत छै। पहिने जतेक बचत। भय जाइत छल आब ओ कठिन भए गेल छल।
हँ, जखन दैनिक खर्चा बढ़ि जाइत छै, तखन बचत लेल। कम अवसर बचैत छै, एहि कारण भविष्यके योजना बनबै सेहो चुनौती। पूर्ण भइ जाइ छै।
बिल्कुल। गाममे सेहो लोक एहि विषय पर बहुत चर्चा करैत छथि। किसान, मजदूर, दुकानदार। सभ अपन अपन दृष्टिकोणसे महगाइक प्रभाव महसूस करैत छथिन।
बिल्कूल महांगाइक असर समाजक लगभग हर बर। पर पड़ैत छै, केयो प्रत्यक्ष रूप से तो। किओ अप्रत्यक्ष रूपसँ एकर प्रभाव देखैत छथि।
हमरा लगैत छै, जे एहि विषयके गहराइ सँ बुझबाक ज जरूरत छै। आखिर महंगाई केवल दाम बढ़बाक नाम नहि। बल्कि लोक कऽ जीवन शैली पर सेहो असर डालैत छी।
सही बात जखन खर्च बढ़ैत छै। तखन लोक अपन प्राथमिकता सेहो बदलय लगैत छथि। कतेको बेर आवश्यक गैर आवश्यक चीजमे अन्तर करैत पड़ैत छै।
कहलियै हम दोकानदार कहलियै एक दोकानदार कहै छलहु। जे परिवहन आ अन्य खर्च बढ़लासँ। वस्तु दाम पर प्रभाव पड़ैत छै। एहि कारण बजारक स्थिति बदले रह छै।
बिल्कूल बिल्कूल एकटा वस्तुक दाम केवल ओकरत। पदनप नहि करैत छै। ओकर बाजार तक पहुँचबय मे लागल विभिन्न खर्च सेहो महत्वपूर्ण होइ छै
हँ हमरा लगैत छै जे एहि विषय पर आरो विस्तार से चर्च चर्चा करबाक जरूरत छै आखिर महंगाइ प्रभाव हर परिवर्तन पर अलग अलग ढंग से पड़ै छी
बिलकुल ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै तखन बताउ अहाँके अनुसार बढ़ैत महगाइके बीच सामान्य परिवारसभ अपन खर्चा केना व्यवस्थित कर सकैत छथि
हमरा अनुसार सबस पहिनेे परिवार के अपन खर्चा के स्पष्ट हिसाब रख रखबाक चाही जखन आमदनी आ खर्चक सही जानकारी ह तखन आश्यक आवश्यक खर्च पर नियंत्रित आसन होइ
बिल्कुल सही बहुत लोको बिना हिसाब किताबक खर्च करै छथि बाद मे बुझाइत छै जे पैसा कतेक खर्च भइ गेल एहि कारण योजना जरूर छै
बिलकुल कहलीए हम एक परिवारक उदाहरण सुनलू ओसभ हर महीना खर्चक सूची बनाबैत छी यहि सँ हुनका बुझाइत छियै जे कोन चीज आवश्यक छै आ कोन चीज पर खर्च कम कयल जा सकैत छै
हँ एहेन आदत बहुत लाभदायक हो से जखन परिवार सोची समझि कऽ खर्च करैत छी तखन आर्थिक दबाव किछु कम भइ सकैत छी
हुनका केवल खर्च घटना समाधान होइ छै आमदनी बढ़ाबै पर सेहो विचार होयबाक चाही च अतिरिक्त आयक कोनो साधन भेटल त स्थिति बेहतर भए सकैत छै
बिलकुल बहुत लोक खेती पशुपालन हस्तकला अथवा छोट व्यवसाय माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित करैत छथि ई बहुत उपयोगी उपाय भय सकैत छै
हमरा लगैत छल कि महगाइ समय मे बचतक महत्त्व आरो बढ़ि जाइ छै चाहे थोड़े थोड़े हो ओ तऽ नियमित बचत जरूरी छै
बिल्कुल सही कहलि बचत कठिन समय मे बहुत सहायता करैत छी एहि कारण आयक किछु भाग बचबय के आदत बनबय नीक होइत छै
कहलियै हम एक बुजुर्ग कहलियै एक बुजुर्ग कहैत छलै जे पहिने लोक आवश्यक अनुसार खर्च करैत छलाह दिखावा पर कम ध्यान दे चलो एहि कारण आर्थिक संतुलन बनाय रहल छी
हँ ई बात मे बहुत सच्चा छै आइ काल्हि कतेको बेर लोक आवश्यकतासँ बेसी प्रतिष्ठा देखबै लेल खर्च करैत छथि एहि से आर्थिक दबाव बढ़ैत छै
हमरा लगैत छै जे बच्चा सबके सेहो पेशाक महत्व सिखाओल जयबाक चाही जे शुरुआत सब समझ रह तऽ भविष्यमे ओ बेहतर निर्णय ले सकत
बिलकुल आर्थिक अनुशासन सेहो एकटा शिक्षा दे जेक छै ई जतेक जल्दी सीखल जाय ओतेक नीक
महँगाई के कारण कतेको परिवार अपन खान पान आ‌जीवनशैलीमे बदलाव सेहो कय रहल छथि ई स्थिति सोचबाक विषय छै
हँ विशेष कई निमन आय वला परिवार सभ लेल ई चुनौतीपूर्ण समय भए सकैत छै एहि कारण समाजमे सहजोग भावना सेहो जरूरी छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे जखन लोक एक दोसरक सहायता करैत छथिन तखन कठिन परिस्थितिके सामना करबाक आसान भए जाइत छै समाजक एकता बहुत महत्व छै
सही बात कहेलि परिवार पड़ोसी ओर सामाजक सहयोग कठिन समयमे बहुत पेग सहारा बनैत छै
सच कहु त बढ़ैत महंगाई केवल आर्थिक विषय नहि छै ह ई लोकक शोच जीवन शैली आ भविष्यत योजना सब‌ पर प्रभाव लैत अछि
बिलकुल एहि कारण एहि विषय के गंभीरता से बूझक जरूरी छै जतेक समझदारी से निर्णय लेल ओतेक परिस्थिति से नीक ढंग से निपटला जा सकल
बहुत नीक चर्चा भए रहल छै मुद्दा महगाई कारण अर्थव्यवस्था आ आम लोक जीवनपर एकर दीर्घकालीन प्रभाव पर अनु गप कर बकी छै
हँ अवश्य ई विषय बहुत व्यापक छै बताउ जे अहाँक अनुसार बढ़ैत महँगाईक सभसँ पैघ प्रभाव युवा पीढ़ीपर कोना पड़ैत छै
हमरा अनुसार बढ़ैत महंगाइ के सबसँ पैघ प्रभाव युवा सब पर शिक्षा आ रोजगारक क्षेत्र मे पड़ैत छै पढ़ाइ खर्च प्रतियोगिक परीक्षा तैयारी आ अन्य आवश्यकता सब प्रतिदिन महंगा भय जा रहल छै
हँ ई बात सही छै बहुत युवा अपन सपना पूरा कर लेल कठिन परिश्रम करेक छथि मुदा बढ़ैत खर्च हुनका लेल अतिरिक्त चुनौती उत्पन्न करैत अछि
हँ कहली एक छात्र कहैत छल जे किताब आवास‌ आ यात्रा सफर पहिनेेसँ बेसी खर्च होइ छै एहि कारण आर्थिक योजना बनबनाइ जरूरी भैर गेल छै उ
बिलकुल एहि परिस्थितिमे छात्रा सबके समझ आ धन दुनूके सही उपजग करबाक जरूरत छै अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होइ जाइत छै
हमरा लगैत छै जे परिवार सभ सेहो एहि कारण अपन प्राथमिकता बदलि रहल छथिन पहिने जकरा सामान्य खर्च मानल जाइत छल आब ओहि पर दोसर बेर सोचबाक पड़ैत छै
सही कहलीये बढैत महंगाई लोग के सोचै समझी के निर्णय लेबाक आदत सिखबत छै ई चुनौतीपूर्ण जरूर छै मुदा किछु सीख सही दैत छै
बिलकुल मुदा हम आशा वादी छी इतिहास मे बहुत बेर कठिन आर्थिक परिस्थिति आयल ह समयके संग सुधार सेहो भेल मेहनत आ समझदारी सँ लोक आगाँ बढ़ि रहल छथिन
बिलकुल सकारात्मक सोच बहुत जरूरी छै जो लोक धैर्य राखत ओ सही दिशामे प्रयास करैत रहत तो परिस्थिति से निपटाना आसान होयत
हमरा लगैत छै जे कौशल सिखबाक सेहो बहुत जरूरी भए जाइ छै जतेक बेसी ज्ञान आ क्षमता रहत ओतेक बेसी अवसर प्राप्त होबाक सम्भावना रहत
बिलकुल बदलैत समय मे लगातार सिखैत रहनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै ई भविष्य लेल सभसँ नीक तैयारी मानल जा सकैत छै
आज कल तो सच कहू तो महंगाई के एकटा चुनौती जरूरी छै मुदा ई लोकके आर्थिक रूप से जागरूक बनाबै मे सेहो भूमिका निभाबैत छै एहिसँ लोक अपन खर्च आ बचतक महत्व बुझबैत छथिन
हँ आ जखन परिवार मिली के योजना बनबैत छै तखन कठिन परिस्थिति के बेहतर ढंग से सम्भाल जा सकैत छै एकटा ओ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण छै
बहुत सही बात कहलू हँ एहि विषयपर गप्प करैत करैत बहुत किछु सीखत फेर भेटल महगाई के प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहि छै बल्कि समाजक हर क्षेत्रसँ जुड़ैत छै
बिलकुल सही कहलि एहि कारण एहि विषय के बुझब ओ जागरुक रहब जरूरी छै ज्ञान ओ समझदारीसँ लेल निर्णय हमेशा लाभदायक होइत छै
बिलकुल बिलकुल सही कहल जाय चलू अगली बेर रोजगार शिक्षा आ आर्थिक विकासक सम्बन्ध पर विस्तारसँ चर्चा करब ओ विषय सेहो बहुत रोचक आ महत्वपूर्ण छै
अवश्य अवश्य हमरा सेहो बहुत उत्साह दुखधः होत आइ चर्चा बहुत उपयोगी रहल ओ एहि विषय पर एखनो बहुत किछु गप करबाक बाकी छै
बिलकुल अच्छा ठीक बा तब
हँ ठीक बा ठीक बा
बादमे बात कइल जाइ
बिलकुल बिलकुल नमस्कार नमस्ते
हँ नमस्कार